हेलो
हँ हँ सखी की हाल चाल
बड्ड सुन्दर छियै हमसभ अहाँ अपन कहू की हाल चाल अछि
हँ हमहु ठीक छी
आ घर परिवार सब
घरो परिवार सब ठीक छै बाल बच्चा सब केहन ये
बस बाल बच्चा तऽ बाल बच्चा जका छै की कहबै सखी कोनो कहेवाला हाले नहि छै जेना हमर हालत तेहन आ
हँ सभके उएह हाल छै की करबै सभ नहि कहै छै कहावत पहिले
हूँ
गाम गाम दू लोग एके तऽ वही हाल घर दू छै लेकिन अहाँ घर मे रहै वला बाल बुतरु छै सब एके छै
बस अभी सब एकदम हाइब्रिड बच्चा सब छै जे कहल नहि जाइ छै कि सब खाद पानी खा खा के जनमल बच्चा सब छै
हू छेबे केलैकी आ बच्चा सबके मन मर्जी छै सम मन मौजी
हँ हमसब बाल बच्चा छीय आ उसब छै माय बाप अं सब काज करियौ कतय जाय के छै की करय के छै सबटा ओकरा कहियौ जे नहि कहे आहाँ आ नहि तऽ एतेक पूछत अहाँके एतेक पूछत कि माथा के दर्द करा दै छै
आर कहियो बहिन
और सब तऽ ठीक यऽ तब की कहाँ तऽ जाइयोर के प्लान छै अभी घूमय फिरय लए
ह सोचे तऽ छलहुँ लेकिन आब तऽ भए गेलै छुट्टी लेकिन देखियौ हमर घरमे गृहवासके पूजा छै अ एहि महीना के लास्ट मे छै तऽ आब अ जाइये पड़त कि हम छी असगरे मे ने
हँ गाँव जाय पड़त ने ओ तब तऽ यहाँके सबकुछ सबकुछ तऽ यहेंके तब देखे पड़त
नहि नहि अभी हमर सास ससुर छथिन टनगरे छथिन
आ टनगर य करै धरै वला य ने
हँ हँ अभी घर जे बनल छलैय
पहिलुका लोक खायल पियल छै पहिलुका खायल पियल के तऽ कोनो बाते नहि छै ह अपनो अपने आरके अपने आरके भए गेलियै कहलियै ने अपना सबके सास ससुर अ
दिखबै छै ने ओ गलत नहि दिखाबै छै कि उम्र छिए चालीस के दिखाई छियै पच्चीस के आ हालत छै पचास के से वला कोनो गलत नहि कहै छै
कहै छै सहिए कहै छै
ठीकी कह लेल न याद भेलए हे पहिले पहिले लोग जते ह हमे बाल बच्चा घर परिवार बहुत चीज ले एहन सोचे छिये रख है ओ सारे बाल बच्चे पहिले के लोक एते नहि सोचे सोचे रहै बुझलियै अपना आरके तनिटा अपना आरके तनिटा बेसी ई सोच ले छिये क ई ची एना हेते उ ची एना हेते कहिया की हेते आधा उम्र लोग के निकलि गेले पहिले वाला लोक क अब जिन्दगी की नहि रहले पहिले वाला उतना टाइम नहि रहले समय नै ठीक छै कखनी केकरा की परेशानी हेत तऽ कहना बहुत मुशकिल छै
मुश्किल छै आ देखियौ पहिले सबके आदमी जे छले ने देखियौ अभीयों हमर ससुर के जे छै आदत कि एक घंटा ओ शाम के जाकऽ आ पहिले पूरा घूमथिन सास नहि घुमै छथिन लेकिन कि हमर ससुर के छैे आदत के अभीयो एक घंटा के उ सैर करे छथिन साँझ के ठीक छै आ हम सबके मालिक जे छ छथिन से जानै छियै अगर एतय से चार कदम पर छै उ दुकान आ जे कभीयो कह देबै ए मालिक ई घटल छै से ला दिय तऽ फुर्र फुर्र गाड़ी स्टार्ट
हँ हँ हँ ह गाड़ीए से गाड़ीए से कहीं भी जाए तऽ हम तऽ पेट्रोल जे महँगा भेलै तऽ हम कहलिऐ हम कहलियै कि अब गाड़ी आब की हेते केना चलते अब जे रोज पेट्रोल में ई महगाई बढ़ रहल छै
ओकरासँ कोनो मतलब नहि छै।
अहाँ केँ थोड़े छै, बिन गाड़ी के तऽ एक कदम ने बुझलियै तऽ गाव गोसो उठत।
मर्द सभके जातके। कि लक्षण छै, से कह दय छियै कि जितना महगाई बढ़े छै या। कितना घर मे कमी होइ छै, से औरत मैनेज करै। मर्द किछ नहि अपन मे मैनेज करत। चाय बीड़ी सगरेट लगी पैसा चाहवे। करिये जेटना मे छै, उत्नेमे रहत पान, बिरी, सिगरेट जे खाई छै। छथिन, हुनका जे आदत छै।
अहाँकेँ जे देखियौ अहाँकेँ पास रहे कि नहि रहे ओकर जे लुतुक छै, ओ अपन नहि छोड़त। नहि छोड़त तऽ बाल बच्चा बाल। बाल बच्चा जे कुछो माग दे तऽ एक बेर ने कहत नहि बाबू रे नहि छो पैसा। मजा लऽ नहि छै, हँ ओ चीज ओकरा पूरा भए जेतै कनआ लए कोइ सामान। कहियो आन लऽ राशन पानी के कोई सामान कहियो आन लऽ। तब तऽ लागत कि से कटटे विपति पड़ि जायत, ह। हँ, अपना जाक नहि ले। अपना अहाँ नहि लए सकै छीये, कै नहि सकै छीये अपना ने यहाँ जाय सकै छिये।
हँ, आ नहि तऽ ई बाप रे नहि नहि आ कहै छथिन कि। एक बार किया नहि लिख दै छियै, कि एके बेर आदमी सभ सामान ला दिय अहाँ खुटुरू खुटरू करै छियै। हमरा नहि मन लागै छै, हमरा नहि निक लागैत छै, मतलब ए।
नहि सामाने छै, घरमे तनिक चीज होइ छै। अहा ने एक चीज से सुइयो बिना अहाँकेँ बने वला य दू बटन उ टूटत। जा सुइया जा एगो सुइा नहि छै, ओहोले अहाँकेँ दिमाग दो लाग दोकान जाय के सुइया नहि।
हैं। नहि लागे छै, कि किया हम कह देलियै कोन पाप केलिये जे हम हिनका कह देलियै कि इ सामान हमरा।
ई, समान औ समान। ह, हेलो। हेलो। हेलो। आवाज नहि जाइया सखी। हेलो। हेलो। उ हेलो। हेलो।